चल ठीक छै
हँ हम तऽ ठीक छी आँहा ठीक छी
हँ हमहुँ ठीक छी आओर सब कहियौ नया हाल समाचार की केना अछि गाँव घर के स्थिति
ओ घरक स्थिति तऽ ओहिने कोनो बहुत नीक नहि अइ लेकिन पानि तानि होइया एखन के मौसममे स्थिति तेहने चलि रहल अछि
अच्छा तऽ से बात छै ओ आओर सब कहियौ तहन पइन तइन होइये ओहिके बाद माछ ताछ के स्थिति सेहो खराब भऽ गेल रहै एके बार एते बारिश खराब और सब कहियो तहन और सब की केना चलि रहल अछि
एक नम्बर अपन बताउ केहन चलि रहल अछि
हमरो एक नम्बर चलैये खेती बाड़ी के स्थिति केहन अइ उम्हर अपना सबके तऽ अपना सबके जमाना मे एक नम्बर छल आम ताम के स्थिति देखियै कनि सेहो बात दौ
खेती के तखन धान रोपनी होइये बिया उखड़े आ लोके एखन धान रोपनी
किये कोन कोन बिया देलियै मन्सूर बिया देलियै कि नहि
हँ मंसूरबी कतकी जसबा ई सब देलियै ये
कैतकी जसबा दुनू देलियै हमरा तऽ कैतकीे बिए नहि छलए अहाँ लग छलए से
हँ एखनो अय
तऽ दैतहु ओना दैतौ ने हमरा अथी रोपलियै कि बासमती
हँ रोपलिया कनि कनि अछि बिआ एखन
ओ बासमती तऽ हमहुँ रोपि देलियै सुनलौं हें आम खूब बिक्री भेले अहाँके
हँ आम तऽ भेल छलए फड़ल छलए खूब बिक्री भेलए अहाँसभके आम छलए कि नहि
हमरो सबके आम फड़ल छले लेकिन एहिबेर ने एहिबेर बेर के आम मे पील बड्ड छेलेये बड्ड पिलुआ
हँ
गाछे मे सडि सडि खसै छेलै ओ कहावत नहि छै जे एकटा आम सड़े छै तऽ पूरा गाछे के सडा दै छै सएह बला ईस्थिति भऽ गेल छलैया
हँ इम्हर नहि इम्हर बड्ड नीक छलै
अ उमर का ईस्थिति ठीक छै ला उमहरका आहाँ सबके कलम कलम कलम जाइ छलिया किनय
एऐ की कहलियै
कलम जाइ छलिया कि नय
हँ जाइ छलिया पहिले जाइ छलिया आब कतय जाइ छी
आ हम तऽ कह अथी चलितहुँ कहियो कनि अबितहुँ एम्हरो नानी मम्मी दादी सबसँ भेंट कऽ लेैतहु दादी के देखैनै छीयै ईस्थिति काए दिन कहै छलैथ हाए जे कनि राधा अबितै अंजलि झा अंजलि अबितै कनि देख लेैतौं लेकिन अहाँ नहि आबे छीयै कनि दियै कखनो
हँ हँ एबै आब कनि धन रोपनी छलैया आम छलैया तैह दुआरे नय अबे छलहु आब एबे
हँ तऽ कनि अबितिय आ मिथिला हाट गेल छलहुँ हेँ अहाँ
हँ गेल छी दू बेर तऽ गेलहुँ हें
आं यै हमरा एको बेर नय कहलौं
ए हमहुँ तऽ लागले भिरले ककरो संगे चलि गेलौं
ओ हो ह तऽ हमहूँ गेल छलियै इएह बेर अहाँ तऽ चलि गेल छलहुँ तऽ हमरा कहलक तऽ हम गेल छलौं सभ संगङ्गे एते नीक पोखैर छै पोखैर के चारू कत्तल पत्थर जे अई से बड नीक लगैत रहे छै
ह
ह और सब कहियौ अहाँ
आओर सभ ठीके अछि हमहूँ तऽ कहाँ अस गरे गेल छलौं ककरो सङ्गे लगले भिरले मे चैल गेल छलौं हेँ
सिमरिया गेल छलौं हें कि गंगा नहााय ले
का हाँ मलेमास पड़ला तकर बाद तऽ नय गेलौं हें
अच्छा आ कहलौं अबेर दुर्गा दुर्गा पूजा मे कथी के प्रोग्राम अयी की सबके ई स्थिति अय कनि कहितौं
एखन तक एखन तक दुर्गा पूजाके बड दिन अछि तऽ एखन एकटा प्रोग्राम खाली बुक भेला ए ओ जे देखै छियै यूट्यूब पर ढोरबा ढोरिया
हँ हँ
तकर प्रोग्राम बुक भेलाए बाकी कहाँ ककरो भेला एखन
ए यी तऽ एहि सबसँ नीक न जे कुनु दोसर लोकन गीत के पूनम झा हिनका सबके बजैबतैथ
हँ हँ बाजी कोचके एतय हमरा सबके गाममे तीन दिन प्रोग्राम होइ छै तऽ एक दिन नोक झोक भेल आ दू दिन कोनो गायके के मंगबे ने रहलैथ
अओ तेहन सन बात अछि
हँ अहाँ गेल छलौं हेँ कि नय मलेमासमे सिमरिया
मने मास मे तऽ हम सिमरिया गेल रही बड्ड भीड़ रहै की कहू
ह भीरे
मनेले मास पड़ल रहे तऽ सब नहा सोनाय ल गेल रहे ने बड्ड भीड़ गंगा कित ह सु न स्थित ब
आ भीड़ दुआारे तऽ हम नय गेलौं लोक तऽना अपन मिथिला मे तऽ कहे छै जे मलेमास के बाद सिमरियामे स्नान करबाक चाही
ह एकटा हमर पड़ोसी के बाबा मैर गेलखिन हे इएहे बीचे तऽ काल्हि आबुझा हुनकर न केश छलनि आ काल्हि छनि बरखो सर स्राद
हँ
वृखो स श्राद्ध बुझै छियै की होइ छै एहिमे अहाँके जाड़ अथी साँढ़ नहि होइया साँझ के त्रिशुल बनायल जाइ छै
हँ गाय के बच्चा के लोहाँ दग क बनायल जा
बड बड्ड दर्दनाक अथी घटना रहै छै आ ओ बचछा केएते छोड़ देल जाय छै ओन्ने सााँढ़ बनि जाय छै से होइ छै तईके बाद भोज भात सेहो राखल गेलै
आओर जे ओहिके बाद जिनका पास जते पैसा रहैत छनि ओ अपन ओते के सामान के दान पुण्य करै छै
हँ जते जकरा लग जकरा जतेक सामरथ छै न ओते दान पुण्य केलक जेनाकि आ ओहिके बाद भोज भात कर हमरा सबमे बैसार होइ छै न मरला के चाईर दिन बाद अहाँके बैस बैसार भेल तऽ बैसार मे बातचीत भेल छलै अथी शुरू दिन सा दिन हेते भात दालि तर नओ रंग के तरकारी सक रौरी से हेतै दहि चनी ताहिके बाद दोसर दिन हेे दुआशा दीन पूरी तरकारी मटर पनीर दाल फ्राय पलाव तरकारी जकरा कहे छियै एते स्वादिष्ट रहैयै से अपन हम मुँह से वर्णन नहि कऽ सकै छी तऽ ई भेल ताईके बाद फेर
रसगुल्ला लाल मोहन त रहबे करत
हँ हँ रसगुल्ला ल रसगुल्ला लालमोहन पाँच मेर छै आँहाके क‌इलो हम भोजे खा क हे रातिमे एकटा रसगुल्ला दू ती न चैर प्रकारक मिठाई देने रहै एकटा मिठाई पर ऊपर मे खोआ काजू त का भोज मे न अपनापन छै से बात बुझियौ सब एक दोसर के लऽ कऽ
केलक हमरा यै ठाम भोज भेल तऽ अहाँ आब कऽ क देलहुं अहाँ ठाम भोज भेल तऽ हम जाकऽ
हँ ई नहि लागैत रहैत छै जे हमरा घरमे काज नहि यए सभ समाज परिवारक जेना काज कलैथ
हँ से गाँवमे अपनेपन दुआरे गाँं गाँव छैन गाँंव नीक छै बाहरसँ
हँ
हँ
से छै अपना सब देखबै एतय लोक खेनाइ परसै छै एतय लोक अपनापन परसै छै प्यार पर सै छै बाहर मे देखबै बक फ्रेंग सिस्टम रहैछै शहर सब मे जे ब लि खाओ जा एतऽ से नहि से त अहाँ के बैसा कऽ पात देएतै सभटा परसि कऽ देएतै आ ताहिके बाद जबरदस्ती देएतैथ जे हे दू टा आओर लऽ लिअ दूटा आओर खा लिअ से होइ छै
आ तहन घरे घरे आब क खाना दय छै पारस
घरे घरे सभके देलैथ खाय लए
ओहोमे कि होइ छै बफर सिस्टम बाहर मे जे अहाँ घर पर ला किछु ल जायब तऽ अपन अपने खुदसँ पैक करू
कर हँ से फायदा छै आ अथी की नाम कहै छै भेटो घाट कनि कॉल एतहु कनि अबितहु चलितहु कनि खेनाई पिनाई बाहरसँ खा कऽ अबितौं से तऽ अहाँ अबिते नहि छी कोन दुनिया मे रहै छी
हँ कनी इम्हर किछै लै ने जनसभ रहैत छलै तऽ धन रोपनी छलैए बीआ उखड़वा कऽ तखन धन रोपबाक छलैएा आम छलैए आम किछु बेचबो केलिये किछु तोड़बो केलिये किछु रखबो केलियए कतहु कतहु गाम गमायत कनि भेजबाको छलै अहूँ ओहिठाम कनि भेजलहुँ इहो जे होइतै तऽ अहाँ एहिठाम गेलौं आम लऽ कऽ तुरन्ते आबि गेलौं कियकि छुट्टए ने छलै फेर आमके बात तऽ तुरन्ते बिआ उखर बाक छलै पाएन की होइत छै गाममे तते नै गर्मी छै जे पानिए नहि होइत छै गर्मी
आ मेन बात छै गाम घरमे एक टा स्थिति कनि खराब अय लाईटक स्थिति जहिया ज्यादा गर्मी रह तहिया लाईट काईटि देत तऽ ई सब चीज के सब चीज मे सुधार हेबाक चाही जे
हँ बिल्कुल होबाक चाही आब तऽ और गाम जेना लगैया खराब भऽ गेला पहिले लाईट कटे छलै तऽ नेटवर्क तऽ चलै छला मोबाइल के आब लाईट कट टै छै कि तुरन्ते नेटवर्को गायब भऽ जाइत छै तऽ नेटे नहि चलै छै नेटवर्को खूब आब कम कऽ देलकै या लाइट कटे छै तऽ नेटवर्को गायब भऽ जाय छै गाम के स्थिति तऽ और खराब भेलैल जाय छै
नेटर्वक लिय नै मान ल नहि रहते या ककरो कोनो जरूरी भऽ गेलै ककरोसँ बात के नहि तहन तऽ ओनहे रहि जेतै
हँ ओह न
ओ बाबा जेओ दिन मरलखिन से घरेमे न हार्ट अटैक आबि गेलैय बुझबो नहि केलकै अहाँके दोसर दिन लोग जाकऽ देखलकै तऽ ओ मराल परल रहतै कह
हँ इहो नै न छै जे अगर कि किनको लगिन इनभोटरो छनि तऽ चार्ज एके दू दिन तक रहतै ने आब तीन तीन दिन तक लाइट कटल रहै छै तऽ इन्वर्टरो तऽ डाउन भऽ जाइ छै
हँ ताहिपर सँ मैन बात छै जखने कनि अथी भेल पाइन पड़ल क लाईट काटि दै छी
पानि पड़त की कनि मेघ लागल तहमे लाईट काटि देत तकर बाद मेघ मेघ एते ल फेर हवा बिहारड़ि बहते पानि हेते तहन आयत नहियो पानि रहत रौदो रहे छै तखनो लाइट काटि दय छै
तऽ ई सब स्थिति खराब छै ने खराबक ताहि दुआरे कनि अहाँ सभ कम्प्लेन शिकायत नहि करैत छियनि
कम्प्लेन कहु नहि करिये सुनबे नहि करे छै थेतथर भऽ गेल छै ये एगो आदमी कम्प्लेन करते तहन ने एते आदमी कम्प्लेन करैत छै तैयो ने सुनैत छै तऽ ओ थेर थरे भेलै ने
हँ तऽ थेर थर भऽ गेल छै से ठीके कहै छियै किछु कहि कहि एकटा मिथिलामे कहावत छै जे नहि ओ घी सीधा अंगुरी से निकले तऽ अंगुरी के टेढ़ क के निकालि
हँ
सहाँ वला काज करय पड़त आब अपना सबके
हँ से बात नहि ने छै गाम घरमे लोक की भऽ गेलैए ने सभ सभ अमीरे नहि होइ छै केओ अमीर होइ छै केओ गरीब होइ छै त जे अमीर रहे छथिन से त अपना घर मे कोनो कोनो एहन मशीन लगा ले छै छथिन जाहिसँ कि लाइट कटि जाइत छै तैयो लाइन रहिते छनि हुनका घरमे जे गरीब रहै छथिन तऽ हुनका घरमे तऽ नहि रहै छनि तऽ जिनका घरमे लाइट बेसी पाइवाला छथिन से अपना घरमे कुन्दन कुन्दन मशीनसभ लगवा लैत छथिन हरेक चीज मशीनेसँ होइ छै खेनाइ बनते मशीनेसँ कपड़ा धुआइ छनि मशीनेसँ अ नहेथिन मशीने से सभ किछु मशीने से होइ छै तऽ ओ मशीन मशीन तऽ कोनो मशीन कोनो मशीन तऽ बिजली के बिना तऽ नहि चले छै तऽ सब बिजली के यूनिट तऽ ओहा सब घीच ले छथिन तऽ इम्हर के आदमी सब त घीच नहि पबैत छै तऽ लाइट के जतबे देर टाइम रहत ओतबे देर ने गाँवमे देत तऽ उएह सब घीच लै छथिन